हेलो ।
हेलो ।
हँ काकी गोर लमे छिय ।
खूब रंजीब । जीू आनन्द रहू ठीक छी ।
ठीक छै आवाज कटे। कटेया अहाँके ।
ू आनन्द रहू ठीक छिय ।
हँ ठीक। ठीक आवाज कि रहल अछि हँब अबैय ठीक आवाज नहि आब नहि कटेया। आवाज ।
आर कहू भऽ गेलै खेनाइ पिनाइ।
खाना पीना भऽ गेल अहाँके। अहाँ सबके ।
हमरो सभके भऽ गेल।
तब कीसभ भऽ रहल छै । हेलो । हेलो । हेलो । हेलो -हेलो । कीसभ कऽ रहल छी । आवाजे नहि आबि रहल अछि अहाँके पता नहि की कऽ रहल छियै।
नहि जाइ आवाज हँ तऽ बाज।
हँ, अबैये ई बीच मे कत गायब भऽ गेल छै छलै आवाज बीच मे कत्तौ अवाजे ग़ायब भ गेल छेलै। हं आब अबइये आवाज, हं आब अबैये नेटवर्क ईशु भऽ गेल हेतु अहाँके।
हँ हँ हो चल जाइ छै ।
लगै छै क नहि जनेउमे ।
हँ बड मोन लागै छै ।
तऽ कथी सब भऽ रहल छै?
काइलखना उदोग मरब ठठी भेले।
कैल भेलइये उदयोग।
हँ, काल्हि मड़बा बन्नहेलेयै बरुआ के।
कै गो बडुआ छलै?
बरुआ दू टा बरुआ छै।
दु्टा।
हँ, दूटा बरुआके उद्योग, मरबठ्ठठी भेलैयै आब अहाँके तईस तारीखके हैत माटि मंगल हैत चौबीस तारीखक कुम्हरण हैत। आ पच्चीस तारीखक उपनयन हैत।
बढ़िया अईछ त तऽ अ काल्हि जे अथी चलब काकी काल्हि जे फोन कयने छलहुँ तऽ कतहु व्यस्त छलियै की?
हँ, भोज खाई छलियै, बुझल नहि अई अपना सभके भोज कते बड़का होइ छै।
हँ, भोज तऽ होइ छै। कहलियै कि खाली छौं
नहि उद्योग के भोज होइ छले, नहि नहि उद्योग के भोज होइ छलए तऽ हम नहि गप्प केलहुँ तकर बाद अहाँके पानि बिहाड़ि सब सबटा चैल ऐल
हँ, काल्हि तऽ मौसम सम गड़बड़ छलै छोटकियो काकी के फोन केने छलियनि तऽ कहै छलखिन
हँ हँ हँ हँ भोज खेलहुँ हमसभ भोजपरसँ उठलहुँ आर एकदम पूरा पानि बिहाड़ि सभटा चलि आयल।
भोजमे कथीसभ छलै यई?
भोजमे काल्हि खिना भात दालिके भोज छलै उद्योग छलै ना तऽ भात, दाईल, तरकारी ई भात, दाईल, तर कारी, भुजिया, पापड़ दही चीनी।
अपन सब एत मिथिला मे दही चीनी आखरी मे होइ
हां, आखिरी मे दही चीनी आ सुपारी हे बेकरट।
हां, शुभ मानल जाइ छै ने।
हँ हँ शुभ मानल जाइ छै।
ईसभ ठीक अछि आर्या, ओम जी सब?
हँ हँ ई सब सब ठीक की।
सब ठीक छै ने।
हँ हँ सब
और सब कि? क रहल अछि
सब सुति रहल।
सब सुति रहल छै।
हां, सब सुति रहल, हमही टा जागल, हमही जागल छी अहां काल्हि फ़ोन कयने रही त कहलियै बौआसं गप नहि केलहुं त कनि आइ गप क लै छी।
हां, ठीक केलहुं से त क लेलहुं।
हां हां।
खानो नहि बनाब' पड़ैत हयत अहां के त भनसाघर मे। नहि त चुलहा पर त खाना बनाबै मे गर्मी गर्मी भ' गेलै कि?
हां, एखन किछु नहि करय पड़ैए, एखन रहै छी अहिना बैसल रहै छी, सब आदमी सब रहैत छथि, गपशप करैत रहै छी।
ठीक अछि, खुब भोज खाउ नीक से।
हां, सब भोज। खाइ छी। अहुं आउ भोज खायइले बिमार।
भोज खाइले आबि
हां हां भोज त बुझल अइ अपना सबके कते नीक होइ छै।
हां नीक होइ छै से त
हां। आर कहु, अहांके मम्मी बाबु, माँ बाबूजी सब ठीक छथि।
माँ बाबुजी सब, सब ठीक छथि। बड नीक छथि, मम्मी और सब गेलैथ त उमहर सुतय लए
हँ हँ
उम्हरे सुतै छथिन न।
हँ हँ
गेलथि हे, गर्मी अछि, लाइट बहुत देर से कटल अछि।
अच्छा अच्छा
बहुत देरसँ छिये, भऽ गेले चार पाँच घंटा, बहुत ज्यादा गर्मी लागि रहल अ। लेकिन गांव घर मे छियै त आनंन्द किछु औरे छै गर्मियो के।
हां, गाछ सब, गाछ वृक्ष के हवा लागैत हयत।
हां, गाछ वृक्ष छै, खिड़की खोलने छियै ने त अबै छै, हवा सब अबैत
हँ नहि हँ हँ कका ओते छथि।
ओते छथि। ओ तऽ अपने खाना पीना बनाबैत हेता।
हँ एखन ओ अपने बनबै छथि हम नोत पुरे छियै तऽ वएह बनेथिन ने।
ह हँ बनाबे दिए कर द कहि बना हँ।
हम एखन नऽत पुरै छी उपनयनमे।
बड जगह घुमलो फिरलहु
धत् अच्छा अच्छा
इकजाम देलहुं फेर इकजाम खतम भेल। फेर ओतहिसँ अहाँके एक बगसँ प्लान बनि गेल नेपाल जाइके। फेर नेपाल घुमेथ फिर पूरा घुमलो।
नेपालमे जनकपुर घुमलहुं कि नहि जनक म
ई मर गेल विराटनगर दिस हँ बड नीक जगह छलै, उम्हर सबकुछ ने पाहाड़ बहुत दूर छलै। पच साइठ किलोमीटर सत साइठ किलोमीटर अन्दर तऽ ओते गेल होत जााय त भ गेल जाइ।
हाँ-हाँ।
फेर ऊपरे मे रूम ल लेली ये, आ खाना-पीना तऽ बुझते छियै नेपाल सबके केहेन होय छै, अवाज फेर कटे या अहाँ के। हेलो अवाज कटे या ये काकी। ये बीच-बीच मे कटै लगे नटवर्क उमहर दिक
ओ बुझऽ इम्हर दिक्कत हेतै।
बीच बीचमे आ त इमर उम ह लै छिय ने दुआरे बुझाए नेटवर्क चैल जाय अहाँ के, कतो हिलयो डोलियो नै फेर जेना कतो कतो जे जाय लागी अवाज
कटैत रहैया अवाज हल्का-हल्का, अवाज बढ़ियां से नै आएल अबैया। अवाज नीक से आएत तब ने हम गप्प करब। हय।
हां खेलौ, अहाँ खेलौ। की सब खेलौ हैं।
गेल, एतो बनल छल अहाँ के प्याज के आ पराठा
हाँ।
पुरी जे होय या। पूरी बनल छलै, फिर सेवय बनल छलै। उहाए दूध चीनी सब द क नॉर्मल मतलब ओतेबो बढ़िया नै लेकिन नीक जेहेन होय छै अपना सके गाँव घर मे ओहन बनल छै।
अच्छा-अच्छा।
बहरवैया जेना नै अथी ओ जे कहबै हाई फाई वला से नै एता होय छै, ए ठमा रहै छै गाँव व देहात
हाँ हाँ अपना सबके ते नॉर मल खाना रहै छै।
अपना सबके नीक लगै छै खाना। तऽ उपनैन के ते इम्हर बास सब कटा गेलै ने।
हे मरबा बैन गेल, बरुआ सब नोता गेल।
ओ ओकरो सबके देख के मन होएत हेते बौअवो सबके की हमरो सबके हुआए ह।
हँ हँ सबटा भऽ गेल आब। बौआ कहै छले हमर हमर जनउ कहिया हेते माँ हमर जनेउ कहिया हेतै
टेएम छै नै ओकर जनोऊ मे, हाँ जादा पैघो ने दे
नै हम कहलियै अहूँ के जनौउ हाएत, कनि दिन के बाद हाएत अहूँ के जनौउ।
आ ब कैनते एछ की नै, कानै या कि कम केलक या काननाए।
नै आब कम केलक या।
ओते रहे छै ने बच्चा सब जादा रहल बच्चा सब तऽ खेलैत।
हँ खेलैत रहहि आ देह तऽ एको बेर नहि पकड़े य। खेलइ धुपाइ तऽ हरदम रह नहि नहि। अपन बर्ष हँ हँ खाली देखैत रहैया हमरा जे हमर माँ बैसल अ कतऽ अ की केना बस तकर बाद ओ अपन खेलाइत रहहिया एक बेर
नीक लगैत हेते तब नानी माँ के हाल समाचार कैयो।
नानिओमे ठीक छथि नानिेमे केश लेती हँ बौआके दाइ नहि छथिन दाइ खतम भऽ गेल छथिन।
हँ।
ते नानी माकिसथिन।
प्मलथि तऽ।
हँ हँ।
आगू रोपिय पै ने ह बोआ।
गुरु हुनकर बड़ कका चचा बनै छथिन बरुआ के।
बड़का छै न तब आइ की सब खेलियै ये।
आइ खेलहुँ हेँ पूरी तरकारी आभूजिया।
पूरी तर गाड़ीसँ फैेलियिया।
हँ हँ।
न कोना छै साचीना पजिश ई जे बने छै की कहै छियै ई नहि होइए बैगनके तरुआओ केना बनै छियै।
बैगनतके तरुआा ओ तऽ बहुत अथी छै आसान छै बैगनके काटि लिअ आ ओकरा बढ़ियां ढंग से धो लिअ आ तखन कनि चाउर फूल ल पहिले से दऽ देने रहियौ।
चौड़के।
हँ आ ओ चाउर के अहाँके सिलौट लोढ़ी पर पीस लियअ आ ओहिमे
एकसी स बीसमे तऽ काज नहि चलतै।
ह ओहो से चलतै लेकिन ओहिपर कनि मोट भऽ जायत ओहिमे।
मिक्सी में आ ई जे कहै छै बेसन में नहि बन सीिया।
ओहोमे बनत लेकिन ओहिमे कनि नरम भऽ जायत।
लरम भऽ जाइ छै नहि तऽ झकड़ा जेना मनू नहि रहलै दाँत तऽ ओसभ ओ चीज
हँ हँ हँ बिना दाँत वालला बेसनमे खा सकैया। छै नहि तऽ इम्हरजेंेटरो चलैए।
हँ तब तऽ नहि पता ग ग।
ी बड़ जादा है।
तएह सब छै। हमहुँ सब खाना पीना खेलहुं हे फेर लए कहलिय आब एल छलहुं बिीचना पर सएहसभ तऽ कहलियै काकीके फोन कऽ लै छियनि बर दिन भेलै दादीसभ सभगोटा ठीक छथिन ओहोसभ सुतल छथि। बाबो रह अहाँके गाछिए मे अपन।
अच्छा आम बड फड़ले ने।
आम बड नहि फड़ल फड़ल छै तब ओ गिरैत रहल अपन एक एकटा अपन गिरैत रहै छै। अपन बिछैत रहलथि। तोड़लखिन हे नहि एखन। पीछे कलके आनंन्द सि ने गाछीमे।
मे ओतेक सुआाद नहि रहैत छै। आ नहि नहि आ हँ हँ आ पाक के जे खसल ओकरा नीक स्वाद रहल।
तऽ ओवला गछ पकू क नीक रहे छै ने। ई की करै छै मार्केट सब में जे रहल अहाँके के बाजार सभमे जे रहै छै ओसभ कनि पका दै छै दबाइसँ तऽ ओतेक नीक नहि लगैत छै टेस्ट अपन गाछके रहल तऽ नीक ल।
हँ से लीची फड़ल छलए एहिबेर।
लीची तऽ फड़ल छल।
आ तरकारी सभ अइ बाड़ी सबमे।
बारिश सभमे अछि लीची अछि फेर बैगनो रोपल अछि मिरचाई रोपने छियै। सब चीज ह अखन जेठ छै ने तऽ बैगन लोक सब खााय नहि छै। सबटा सबटा की होइय सेर सर नहि सब गोटा कहै छथिन। नहि सभगोटा कहै छथिन दस दिन आओर चलतै जेठ
अच्छा तऽ तखन आब पूर्णिमा लऽ कऽ एखन अछि।
हँ तऽ सएह ल कऽ सएह लऽ कऽ भ बैगनज सटा सरीा भाटा।
अच्छा अच्छा अच्छा ह हमरो बाड़ी मे सजमनि फड़ल ह। आब हम तऽ चलि आयल छी इम्हर नोत पुरल ल आब देखियौ सजमनि की करे छथि अहाँके क
ठीके ठीक छै तब चाह छी गोर लागै छी।
ठीक ह खूब जीवो आनन्द रहू मस्त। रहू।